हेलो की करै छी
हेलो
हेलो अवाज नहि जाइ छैय क्या?
हेलो
हेलो जोर से बोलै छी जोर से जोर से हेलाउ
छी आवाज नइ जाइ छी का
बहुत धीरे धीरे आइ छी आवाज जोर से बोलै छी काहेला जाइ छि आवाज
अच्छा ओर सब हालचाल बताइ छी
नाइच के आ
का कथि का जोर से बोलै छी ना समझ मे आइ छी हलो